हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिया।
हाँ हाँ।
तो इंडिया में कौन सा जगह घूमना सबसे ज्यादा पसन्द यै अहाँके सबसे ज्यादा कोन जगह घूमय में नीक लागैये?
हँ इंडिया में सबसऽ अच्छा जगह भी मतलब हँ अहें पहिले बताबू हँ हलो।
हँ बजियौ।
हेलो।
हँ बजियौ।
हँ हमे कहलू हमे कहलौ कि जे अहाँ पहिने बजियौ फेर हम बजब।
अच्छऽ हमरा तऽ इंडिया में बहुत जगह घूमय में बहुत नीक लागैये। लेकिन आइ तक के जते हिल स्टेशन छैय न ओ हमर ड्रीम डेस टिनेशन छैय जेना हमरा कश्मीर जाय के यै कश्मीरो हमरा बहुत नीक लागय यै। पहाड़ी इलाका जते बर्फीला पहाड़ी इलाका स छैय। सिक्किम बहुत नीक लागैये हमरा ओतौउ जायके एक बेर बहुत मोन ये। अहाँ बताउ।
अ हमरा सबसऽ अच्छा हमरा एने स इधर ए-ए एने जे छथिन शिमला, कुल्लू मनाली।
अच्छा अहाँके हिमाचल तरफ के एरिया नीक लागेये।
चल तरफ और एने ई दार्जलिंग जे छथिन इधर।
अच्छा लेकिन किछ कहिऔ इण्डिया बहुत बढिया देश छै।
हँ उ तऽ छेबे करलै ने एकताके एमे एक अनेकता में एकता छै।
हँ वैह ने एतऽ एते सारा धर्म एते सारा जाति। एते सारा तरहके लोक। रहै छै लेकिन, सबमें एकता बहुत जादा छै।
हँ सब मिल- जुलि कऽ रहै छै। मतलब सब एक दोसर के मदद करै के लिए चाहै छै मिलजुलिके रहै छै औरो।
अ ई। भारत एहन देश छै, जहिमे एते तरीका के भाषो बाजल जाइ छै। लेकिन। एगो भाषा सँ पूरा देश जुड़ल छै, आ ओ पूरा देशके आदमी मतलब कतौ जाइ छै तऽ एहन नहि महसूस होअ दै छै, ओकरा आदमी जे कतौ दोसर शहर सँ कतौ दोसर राज्य से एलै या, ओकरा बहुत नीक लागै छै। कतौ आदमी जाकऽ अपन मोन लगा कऽ घुमि सकैया बढ़िया सँ।
हँ। ई बात तऽ अहाँ सही कहलियै, कि भारतमे मतलब कोनो मतलब अथि नहि हुअ दै छै, लोक के कथो बाहर सँ विदेशी सब भी आबै छै, तऽ बहुत अच्छा सँ घूमै छै। हे बांकि एकर मतलब अतऽ मतलब बहुत कुछके अथि भेलै, जैसे कि सिन्धु सभ्यता ईसबके तऽ अथै विकास भेलै भारत ते सँ स्टार्ट भेलै।
हूँ भारत एहन देश छै जैसँ बहुत बढ़िया -बढ़िया वैज्ञानिक, बहुत बढ़िया- बढ़िया हँ कार्य समाजिक कार्यकर्ता सेहोसब निकलल छै। भारत के तऽ। कतेक दिन संघर्ष करै सँ कत्ते जे हमर सबके। स्वतंत्रता सेनानी सब छलखिन, से कै साल सँ संघर्ष केलखिन तऽ हमर देश आजादो भेल छऽ। लै।
हँऽ- हँ- हँ- हँ।
तैं तऽ ई देश बहुत किछ देखने छै। एतऽ बहुत तरीका के मतलब व्यथा जे छै, से बीतल छै देश पर।
हँ बहुत तरह के लोग रहै छै, और सबके आपन- आपन मतलब। तऽ सभ्यता संस्कृति जे छै, भारतके सब सँ बढ़िआँ छै, अभी सब देशके अपेक्षा लागै अच था लागै छै।
ह
भारत के पहिले सोना के कटोरा -कहे -कहल जाय रहै।
हँ कहले जायत छले। कते तऽ मुस्लिम शासक सब आबि कऽ भारत के लूइटे लेलकै। कए बेर आबि कऽ लूटलकेै, सोमनाथ मंन्दिर के लूटने रहै तऽ। कोन- कोन मन्दिरके लूटने छै, लेकिन तखनहु अखनो जे छै। हमर सबके जे कोहिनूर हीरा छलै। सेहो लूटि कऽ रखने छै इंग्लैंड वला सभ अपना पास ने।
हँऽ।
अखन अहाँ और बताउ तखन? की अ अहाँ भारतके बारेमे ओर की कहऽ चाहैत छि।
हँ मतलब भारतके मतलब जतेक कहि सकै एकर मतलब मत अथिी नहि कहि सकै या मतलब वर्णन नहि छै कि मतलब एते अच्छा देश छै कि हमरा सब जन्म लेलियै भारत एहन देशमे तऽ हरेक प्रकारके मतलब मौसम परिवर्तन भी होइ छै। एकके बाद एक आबै छै गरमीके बाद ठण्ढी ठण्ढीके बाद मतलब पतझड़ सभ प्रकारके मौसमके आनंन्द हमर सभ उठाबै छियै। बकी एतय जे छै बाहरसँ जे एतय मतलब मेहमान जब आबै छै तऽ ओकरा मतलब भगवानके समान पूजल जाइ छै हमर भारत देशमे।
हँ ई बात तऽ अहाँ सही कहलियै। जेनाकि भारतके अहाँ भूगोल देखियौ तऽ मतलब बहुत तरीका के दोसर दोसर देश से ई घेरायल छै जेना अ अप अपन भारत के पड़ोसी देश के कथी कथी भेल? तऽ पाकिस्तान चाइना नेपाल भूटान ईसभ अपन भारतके पड़ोसी देश भेल ने।
हँ बाँकी भारत जे छै जनसंख्याके दृष्टिमे भी सबसँ उ पर भए रहल छै।
हँ अ से तऽ छै बहुत जनसंख्य संख्या बढ़ल जा रहल छै आइ काल्हि भारत मे ई देखियौ एक तरीके से तऽ ठीको छै लेकिन एक तरीके से ई बहुत टेंशनोके बात भऽ जेतै। जे बहुत जनसंख्या हेतै तऽ ओते जादा दिक तऽ ओते जादाा फैसिलिटियो ने बढ़बय पड़ैत छै।
हँ यहो छे आओर मतलब भारत मे छै कि आपन जैसेक बे बेरोजगार तबी मतलब बेरोजगारी भी बहुत जादा बढ़ल जे ब बाकी मतलब जनसंख्य ख्य के-के-के दृष्टिकोणसँ मतलब देखल जा सकै आऔर दृ जनसंख्या ही एतेक जाादा छै कि जे आदमी मतलब बहुत जादा बेरोजगार भए रहल छै।
ह ई बात तऽ छै जेना इंडिया के अहाँ कहलियै संस्कृति तऽ इण्डिया अपन संस्कृति लए तऽ सहीमे बहुत फेमस छै। एतय बहुत तरीकाे भाषा बाजल जाइत छै। बहुत तरीका के त्यौहार हर जाति इ धर्म हर धर्मके लोकसभ अपन अपन त्यौहार सब एतय मनबै छै। एतय बहुत तरीका के नृत्य सब कयल जाइ छै एतऽ की कहैत छै सभ अलग अलग ढंगगके कपड़ा अपनसभके साड़ी अपनसभके कलहापुररी च कह ई सब तऽ विदेशो तक फेमस छै ओहिके बाद अपन सबके जे इं्डियन भारतीय खाना अ छै। से तऽ आदमी सब बाहर मे स्पेशली ऑर्डर कऽ कऽ के खाइ छै विदेशसँ जे हमरा इं्डियन फूड चाही खाय ल तऽ ओ सब सब बहुत फेमस छै अपन सबके संस्कृति तऽ इण्डियाके संस्कृति बहुत जा्यदा। फेमस छै।
हँ ई तऽ छेबे कल आओर भारतके जे इतिहास छै ओ हजारो वर्ष पुराना छथिन। आओर सभसँ प्राचीन कालमे जे छै एतय सिन्धु सभ्यताके विकास। भेलै रहै जेकि विश्वके सभसँ पुरानी सभ्यतामे सँ एक आबै छथिन।
तऽ।
हँ मतलब ओहिके बाद अहिने कए कऽ फेर वैदिक सभ्यताके विकास। भलै ओहिके बाद फेर मतलब एतऽ बहुत बड़ा। प्रकारके शासक भी मतलब ओ करलकै रहए शासन करलकै रहए।
हँ।
राजा सब बहुत राजा सब भी एयलै।
अपन सबके जे देश के हित। इकोनोॉमी छै ओहो मतलब जे अपन सबके जे मेन अर्थ छै आर्थिक। छै सेहो सब ज्यादा खेती सब पर अथी छै। उम फसल छै खेती इंडस्ट्री इ सबस ज्यादा कमाई होइ। छै खेती मे लेकिन सबस ज्यादा आइ कैल अपन सबके। अथि छै रोजगारो रोजगार त नहि मिलैत छै लेकिन बहुत ज्यादा ह।
हँ मतलब कहि सकै छै की कृषि। पर आधारित छै भारत के अधिकतर लोग कृषि पर आधारित छै। मतलब जॉबबला बहुत कम ही छै लेकिन कृषि पर ज्यादा आधारित। मतलब आधारित छै भारत के लोकसब।
हँ ओर अपन देश के त मतलब। छथिन मोदी जी हेड। हुनका बारे मे की कहनाम य अहाँ के।
मोदीजी के बारे मे अच्छा मोदीजी जे छै की। एककरा कहयल जा सकै छै की ओकरा त मतलब। पहिले त ओकरा वाइ मतलब पत्नी रह कियौ अपन पत्नीके छोड़ि देलकै। बाँकी धीरे -धीरे कए के जे छय अपन देशके मतलब एकदम। बरबाद करयके अथीपर छै कि सभ एक के बाद एक मतलब बेचने जा रहल छै बहुत किछुके। सुनलियै कि रेलवे जे छै मतलब रेलवेके भी बेच देलकै रहए एक टाइममे।
अच्छा। नहि जेना मोदीजी के सालसँ तऽ सुनलियै य। जी हाल फिलहाल में। जवाहर लाल नेहरू के रिकॉर्ड तोड़ देलखिन जे कते दिन स सफ्ताह। रहे के दिन तक सफ्ताह। रहैके मतलब शासन करैके बनल रहैके, नेहरू जीके रिकॉर्ड रहै। जेकि मोदीजी आब तोड़ि देलखिन ओ सभस ज्यादा दिन अथी करै वला। अ गद्दी पर बैठे वाला सास अथि बैन गेल खिन पद पर बैस। बनगेलखिनय।
हँ दू हजार चौदहिये सँ मोदीजी छै ने मतलब अथी प। सास मतलब जे बनल छथि मतलब त दू हजार चौदहिये सँ छथि ने मोदीजी हँ सभक ई बात त सही छै कि सभक रिकॉर्ड तोड़ि रहल छय।
हँ ओना अपन देश देखियौ त एकता लए ओ मतलब। हम्म, विभिन्नता में एकता जेना अहां कहलिय ओहो ले। अब ता अपन देश अलग-अलग तरीका के। अ अथि वैज्ञानिको अथि। पहुँच रहल या अचीवमेंट लऽ रहल यऽ। जेना कि अपना सब मंगल पर जे सॉरी अपना सब अब चाँदो पर पहुँचि गेल छी। जेना अहाँके बुझले हैत।
हँ- हँ।
ओर योगा आयुर्वेदा मे ओ अपन सबके बहुत ज़्यादा देन छै।
की कहलियै।
योग आयुर्वेद सब ने सबके बहुत ज्यदा देल छै।
अच्छा हँ भारत में ई ओहो छै कि हँ योग आयुर्वे बेदी कि सबके भी बहुत ज्यादा प्रचलित छै, जैसे कि अहां के पते यऽ बाबा राम बाबा रामदेव नाम छियै।
हँ बाबा रामदेव।
योग के जे प्रचार करै छथिन।
हँ सही कहलियै।
पतंजलि भी ओ मतलब एक ओकरे से मतलब जुड़ल छै। पतंजलि भी जे कि फेमस छै शायद पूरा अ ए। ओ इंडिया में ई फेमस छै ना।
हँ। त कहि सकै छियै, कि भारत एगो बहुत मजबूत संस्कृति वला देश छै। जे धीरे- धीरे एगो मतलब प्रगतिशील देश छै, जे धीरे-धीरे प्रगत तिके राह पर मतलब, और आगे बढ़ल जा रहल छै ना।
हँ जब अँग्रेज सब ने अथी हमरा भारत देश त अभी बहुत अच्छा मतलब कहि लितियै आओर बहुत अच्छा विकासशील देश में तऽ मे सँ एक कभी एती है। अंग्रेज सब अगर नै एतिअइ तऽ।
हँ ठीक छै तऽ।
हँ- हँ ठीक, हँ ठीके छै।